हेलो
हेलो
कथी करत बानी
के बोलय छै ऐना नय मना करियौ
का बोलय छिय दस मिनटके कॉल छै दस मिनटसँ पहिले नहि कटयके छै हँ हेलो
बोलू ने
अपने के चिकेन बनाबय अबै छै
हँ आबै छै
कैसे बनाइ छै तनी बतैयै तऽ
अच्छा ऐबै
चिकेन चिकेन के रेसिपी बताइए न
हलो
चिकेन कैसे बनै छै बतैयै ने चिकेनके रेसिपी
चिकेन चिकेन बनय छै गैस
कैसे बनै छै
बतैए बाजू ने चिकेन कैसे बनै छै
कथी
बनाै छै बाजू ने